हेलो ह अचाचछा ठीक छै अपन कहल
ठीक छै की करै छ
कर फिर क कर
खाना पीना भऽ गेलहु खाना पीना खेले
ह ह
कथी खेल हैं
एकद कालि भात त जीमे हलो
हँ कथी खेल है
सजमै
ओ
हँ ह न एखने केलियए आब करबै
अच्छा आर सब कह
बब ठीक छौ फोन केने रहू ह उ उ बौआ
ह बौआ सब बतेलिय ये बौआ के उहे तबियत खराब छलैया तऽ उएहे दबाइसभ खेलकैए ऊपरसँ काजो करय पड़ै छै ने दुपर चारि पाँच पाचो रङ्गके खाना बनेलकैया दालि भात आलू आर चनाके सब्जी ओकर बाद तरुआ बनेलकै यऽ ओल के चटनी बनेलकै यए
हँ
ई नहि कि तबियत खराब छै तऽ कम हँ कम चीज बनेब
हँ
बुढ़बा बुढ़बा बुढ़िया खायमे छै चोटका एने बुझै छै कि हम अपने बनायब ओकर तबियत खराब छै तऽ ओकासँ कम काज करेबै से नहि
जे कास तास करबै छै
उएहसभके तबियत बिगड़ि गेलैए कहलिह पानि बढ़िआँसँ पीबिहे ओतऽ गर्मीो बहुते छै
हू हू
बझ पानि तानि पियैत रहिहेँ बढ़िआँसँ
हँ
आ इहो बर्गर खेतहु चाउमिन खेतहु ई नहि कि घरके खाना खायब रोटी खो तरकारी खो भुजिया खो से नहि बाहरके सामान खेती तऽ तबियत तऽ बि गड़बे करतै
ह
ह आ बुआरो आम खाइ छ कि नहि कीन कऽ
हम कने मन कर
कयिला ने कीन लै छै
नहि नहि मन करै
आर मुना लाल ठीक छै चूना लाल मुना लाल
हँ ठीक छै
ओ आर मौसी ओतऽ जाइ छी से कििया ने चलि जाइ छै मूसिया त ई बुक
जेबै
हँ कोइ छललिय म सीज देखि न रूजी द कतहु अबै छियै आम भानस कऽ के रखे छीियै आ एबे ने करै छौ तोहर बेटा सब
बात कर हो कर आओर की कहियौ आओर की कहियौ ओखने सरवट तरबट केलु हेँ
पथी के शरबत पिलौ है
शरबत म ह
ओ आओर कहे पथ के सर्
हँ चिनी ह
ह आर प पता छौ हम आइ कथी बनेलियै यए हम बनेलियै दालि भात अर कञचके सब्जी चोखा आलूके ओकर बाद कनि भुजिया बनेने छलियैए भिणडीके
आओ जाददा आइटम बना देै
हँ आइ रवि छलियै ने तऽ आइ रविके कनि रहै छै जा्यदे बाबू खेल क यर र एतमे सब्जी नहि बनेबै खाली रोटी बना लेबै आम रहतै हँ आम रहतै दूध रहतै सभ अपन खा लेतै तऽ दिनके सब्जीसभ तऽ छैहे दू तीन रङ्गके तऽ कैल रातिमे बनेबै दूध आम रहतै अपन आदमी खेतै आर कथिी कहै छै तूरा सबकेइ की देताह खानामे
आय
खाना तऽ खेल मतलब राति मे
अचछा सब्जी रोट भात
ओ अच्छा जे देताह से अपन खा लीहऽ
आ
ओ आर तू केेलह ग बौआ सब बात
नहि तो यब करबे ह फोन लगेबै आब बौ नहि नहि एखन करबै आ फोन कनि देरमे
बतिया लिह के बौआ कहै छलै या फन त नहि करैया सब शिकायत करै छ ककरोसँ बात नहि करै छहक
करब
खेलै छीही कि नहि
पच नगर
छी किी नहि
हँ जाइके छैटल
हँ रौद छै रौदमे नहि खेलिहे ठण्ढामे जहिहेँ खेल लए हँ गर्मी छै उम्हरो ने बहुत जादे ह एतहु छै बड गर्मी
पंखा वंखा ठीक भेल कि नहि
हँ चारू चीज खराब छलैएा पंखा कूलर सब जरि गेल रहै
ह तऽ ठीक भेल
हँ चारि हजार रुप कोइ अलग ल य ठीक करए सभचीजके
सर ह
की कर ओ दोल बेराबरी सब चीज के आ कूलर के कोुइल कहलके जरि गेलैया चारि हजार रुपआ लेलक हमरा तऽ रखले रखली एकटा कूलर खराब भऽ गेली बता रखले रखले सामान खराब भऽ जाइ छै पंखो सभमे तोरा हवा नहि दै छलियया तऽ सभके कंडेन्सर बदलकैएा आरो कहौ ने लीची नहि एहिबेर खेलहुँ हेँ गर्मी त एते छै बाजार जेबै तरकारी तीमन कीन कऽ लेब व ऽ लीचियो कीनऽनब लीची नहि खेलू हा एकगो दिना
ह
आम तऽ क दिन खेलियै आने रहे कीन कऽ लीची नहि केलहु हेँ गाम जेतै तऽ आमो लेतै कीन कऽ
ह
आओर कह आर कपड़ा ल्ताइ खीचले हे भी सबटा ह कै ल क र छै ने र कतऽ टाइम मिले छौ तोरा सब
ओ कपड़ा पर ढोलिया ओ एगो एगो छ बिका भो से धलिया ह
तऽ धोबहे पड़तऽ हम एतऽ छलियै एतऽ की स छलियै ओतय तऽ हम नहि छियै तऽ अपने खीचय पड़तै
ह ह
अच्छा ठीक छै कोनो बात नहि खीचीहऽ केतऽ अबह तऽ लेने अह मच्छरदानी च देर हम धो देबह ह आब बुझैत छक ने घर आ बाहर मे की अन्तर छै
हँ हँ से अछा
एनाहिते होइत छै घरमे रहैत छै तऽ हमर काजके तऽ तोसभ मोजर नहि दैत छहक
ह
अपने काज करैत छ तऽ मोजर होइ छै ने
हँ
हँ आर कह
गरमी ततै छै
तऽ गर्मी छै तऽ गर्मीक के सीजन छै गर्मीमे गर्मी नहि लगते ठंडा मे ठण्डा नहि लगतै तऽ केना हेतै
हँ ओ पूरा गर्मे गरमे अबै छै
हँ हँ से तऽ छत दीप जाइ छै ने हमरो तऽ इएह छै एतऽ तऽ तोरा सबके ऊपर मे रूम हेत ने होॉस्टल के ऊपर
हँ छै तैयो कनि मनी लगिते छै
ह ओतऽ तऽ आओर जदा लोग छै छुआरू अपना हमसभब जे रहै छियै से तऽ पड़कााप होइ छै
हँ हँ
हमरा सभके द आर लगैत छै जा्यदे
हँ हँ से तऽ छै
आओर कह
आओर की कहिौ सभ ठीके छै आओर सभ
अच्छा आइ दही छलियै पौरण जे
दही की भेलीड़
ओ पहिले इडली बनेबै तऽ नहि अथी भऽ गेलै तऽ चूड़े दही खा लेलियै बनेलियै इटली
जी
आसब त हो गेल ए दो ही गेलियै देखे लए तऽ दहिं बड़ी मो के छाली रहै तऽ ओ कहल की एक कथिी बनाउ अथिी इडलीए बना बनाउ दऽ चूड़ खा ले छी त अपन दहि खा ले सीधा दही हमरा नीक लगैया ने कहली आब जो प्पा खेते कि नहि खेते ताहि दुआरे हम अपन खा लेलहुँं जो से कह छै बेैटा दहि एते सुन्दर रहै
चले सब ठीक ठीक छै खाली है चल रखै छी
हँ सब ठीक च
ठीक राखै छी राख ह फोन कर दी क दही ह हेलो
कटब ने कर वाह ई बात
कत
परसँ निकलते तऽ र आस किछु बजबे नहि करै छै ह ह ह ह जीरो क कुछो कुछो बाजैत रहै छै नहि तऽ जीरो पैत जा छै कटल बुआ